हलो
हेलो हँ की हाल चाल छौ बहिन
हँ बाज नऽ बहिन ठीक हँ ठीक छी तू ठीक छे
हँ हमहुँ ठीक छी कतऽ छले हे हँ हेलो
घूमै छलहु मनीष भाईजी सब संग्गे तू की करै छेय
किछु नहि बैसल छलहुँ हेँ आओर सब बढ़ियां हँ ठीक छिये
की करै छी
किछु नहि बैसल छलहु हँं
ओ पढ़ाई लिखाई होइ छै
नहि कहाँ होइ छै अच्छा एडमिशन करैबे की नहि
हॅ नवम्बर मे फर्म एते ने तऽ यू पी सऽ
अच्छा यू पी सँ फोर्म भरबिही
हँ
हँ बहिन पका एबेर बीएड दुनू आदमी कऽ लेब हेलो हँ बी एड क लेब हँ आओर सभ बढ़िआँ खेनाइ पिनाइ खेलए
हँ एते सेरे थोड़े खाइ छी चाय पी लिअ
अखनी उठल यै
आठ बजे उठलियै अखन दस बाजै छियै
ओ
उ एते की करै छ छो
किछ नय बस बैसल छौ खेल रहल छी कियकि आइ एकर हॉलीडे छै ने तऽ आ इ स्कुल बन्द छी तै दुआरो पैसन नइ छलै हँ तू मस्ती क रहल छ ओके स सबके याद करय छु काइले ब सब आदमी अपना सब बात करे छलियै घूमऽ फिरऽ के बारे मे ओ कहै छलय हमहु ओ कहै छलय हमहुँ जेबै घूम लेल
गाँव लोक आइब जइहे छइठमे
हँ छइठ में एतै ने तऽ कस बाबी चलक घूममाल
हँ मिथिला हाट
हँ चलब सही बात कहइ छी मिथिला हाट चलब हमर किछ नय बैसल छौ सो आती बैस ले छियै अखन
ओ
आर ओर चाची सब आदमी ठीक छौ
हँ हँ चाची ठीक छी सब ठीक छै
अच्छा मनीषो क छथिन
हँ ठीक छथिन बैसल छथिन हुनको नय नीक लगै छै वेब सीरीज देखैत रहैत छथिन
आओ
हं
आय हँ नीक करै छथिन देख किछुतऽ करथि न कुमसब कहइ छलखिन हैं जे कहै छलखिन हैं जेबै नेपाल फेर ओते से काठमाण्डू जेबे फेर घूम लेल कियाकि ओ सब भगवान सब नय छय ओय ठमन नाच सब जे छथिन
काठमाण्डू होइ छै
हँ हँ तऽ पशुपतिनाथ कहइ छलखिन हैं जे जेबइ साइद गेलखिन हैं नइ
ह एखन नइ गेलखिन हेँ हमर मामी कहलकै जे हम जायब ने काठमाण्डू तऽ अहूँ के लक जैब
अच्छा मामियोसब जेथिन सब आदमी तहन तऽ ओर नीक रहतै तहन अपनोसब चलब
हं हम तऽ जेबे करबो तोहर पता नहि तू ततऽ छ राजस्थान मे
हँ अबै छैै ने त जेबे करबे ने काठमाण्डू चल सब आदमी महिषो भाइ सब रहतेै आर नीक लगतै कई बहिन जनकपुरे में ने झूलनिया पूल छै
ज जनकपुरसँ पीछे छय जयनगर जेबही ने उएहके आसपास
अच्छा जयनगरमे छय
हँ जा नय करस टेम्पू रहय छै झूलनिया पुर झूलनिया पुर करैत
ओ तहन तऽ फेर त
छै
जाक वीडियो शूटिंग करे छै फोटो वटो वएह सब त लोग करे छै एना जे कही लेकिन अप सबके ने ओहो फेमस छी जगह
हँ जय नगर में तऽ अपने एक सो मंदिर छै कत ते घुम बहिन अखन जे एकटा मंदिर बनल बताबै छौ तोरा श्री राम होटल लंग छै श्री राम हो हँ तोरा फोटो भेजबौ देखी सेम लागे छै राम मंदिर ज का
कि गे श्री राम होटल से कनि आगे की पीछा
पी छै बड नीक मंदिर छै हम गेल रहियै ने ओहि दिन हम सब मनीष भाईजी सभ तऽ गेल छलियै हमर कॉलेज पर काम रहै तऽ
हो गेल छैी
हँ
ओ कहिय बले आइ मन्दि
इएहे बीच में बनले य सेम सेफ राम मंदिर जका छै अ लेकिन हनुमान मंदिर छीिय
ओ म तर देखयमे ओहने लागैत छै जे छै राम मन्दिर
हँ हँ बड़ नीक तू कतऽ कतऽ घुमले है राजस्थान मे
कतनोनी अखन तक फिलहाल एक कतहु नहि गेलियै लेकिन उखाटू से हम सब आब जेबै कनि एते ने बहुत जादे गर्मी पड़े छैतऽ कतौ जे पबैत छियै मेन चीज गर्मीके वजह गाँवमे तऽ गर्मी छै
बड गरमी बाप
पानन होइ छै ने गाय
पानि कहाँ होइ छै मेघ लगै छै अखनो मेघ लटकल छै लेकिन पानि नहि होइत छै
त प कह पानन गो एक दिन दस दिन पहिल चु भ जाइ छै क फेर बन्द भ गेल
ओतय तऽ आब सुनै छियै जे पान नहि होइत रहे छै बेसी
कहाँ होइ छै एकगिलबर सबने सुनिये सबसँ पहि नहि होइ छै लेकिन बेर एक बेर पै नहि मीऐ
छठि मे एबै ने तऽ कनि पहिले आबि जहे कालीे पूजा मे
हँ एै नतगा पूजा के टाइम मे भै
हँ मजा ऐतै
हँ मजा तो ऐतय
तोरा तऽ आबय के मोन करे ने छौ
आर बहीन खाना पीना तऽ अपन सभके अपन सभके घर पर जल्दीए बनि जाइत छै खाना सभ भल भल खा छै लोक दू बजे लेकिन बोलजी सबबेेरे
हँ आब थोड़े बाहर वाला सिस्टम छै जे एक बेर नास्ता करते एक बेर खेते एके बेर में खा अच्छा
हँ बहि सही बात कह छी त
तोहर तऽ ओत वाला सेडूल बनि गेल हे तो
बस जाइ की सेड्यूल बनल रातति के बस छै जे बनल जे बारह एक बजे लोग खाइ छै बकी सुते छै उठे छै वएह नओ दस बजे के लग समय बाकि खेनाइ छै व एके आध एक घंटा पहिल
बापड़े
हँ तऽ एक बजे जदो लो सुततते तऽ उठबे करते न अच्छा क कते नीक लगले गुप मे बात कोइ चल तऽ
तू तऽ जोइनो नहि केने छलीह
हँ बौआ लक फोन छलल हमर ताहि दुआरे हम नहि केने रहियै तऽ
तिवनिया के रिमूव कऽ देने छलै ओ बिहारी के कनिया फेर एह त कऽदेल
ची की है
नहि पता हमरा की पता बुझायलेते घरवला पटाल लगतौ सर
किछु लैेकी
ह सुन्दर छै सुन्दर छै लेकिन
हँ सही बात सुन्दर तऽ छै सुन्दर नहि छै पश्याम छै लेकिन मु सुन्दर लगै छै
हँ हँ स्वभाव निक छै
हँ स भाव नहि छी
ह्म आर बड़ तऽ
ओ काल्हि बात रहे पहिलु तऽ कहलक हम अहहुँ से छोट कहली आइ अहाँके छिटियहारारे भेले
के
वएह मीना चौ ओ हमरा सभके छोट छी सातके आठमे पता नहि कहिया हुनकर डेट ऑफ बर्थ छै
ह आर बतउ बहिन
आओर बढ़िआ बनि तू अपन कहि तू खब ल ह जनकपुर सबसँ तूही कहबी एत समाचार सब
हँं ठीके छै त जिंदगी जी रहल छी
आ यहप बहुत नीक भीडियो छलो त दप लागलू एतेी केना गोले छ दीप सिंा से पता चल य
मजापुर एलै ने तऽ मुँह फाड़ि देबौ
अरे स बोल चुी न सिखा लेा त क सिखइ है अथी करी देबी तू घर पर तू अथी कर देबी एे नहि पसि ने हमरा शख लाग छै त आज खाती कर त कहैत रहै छी जेहाँ से कहबै जे हमर सिखू
अच्छा और बात
और एहिमे ने सबड कऽ दिय सब आदमी के ग्रुप बला मे कते सुन्दर रहतै सब रहत त अपने सबमे अपना से बात कऽ ले
हँ हँ भ जेते
ह पहिले तऽ फहाल अपन सब होयके बाद आर बहि हमरा एहिठाम ने कल्चीे सब्जी बझलियै
कथिक कञ्चिक
हँ कंच के सब्जी बनले एतेक नीक कहियौ बहुत दिन के बाद कञचकेी सब्जी घर पर नहि बन छै कञचकेी सब्जी
हँ ओ तऽ मिलैत छै राजस्थानमे
हँ मिलैत छै बहुत दूर जााके मिलैत छै
झूटी
हँ तू सबने केो बनेल है
ऐं
चाची सब नय बनेलखिन हैं कहियो अरकंच के सब्जी
हँ बनाबे छय हमर दायित आऔर बहुते नीक
हँ कंच के सब्जी आइमें नेबो तेबो ध क आमिल सब ध दइ छय कटेक नीक लो भी तरूज बैठामे
हँ हमर हा दाय हाथ के कते नीक होइ छिय
हँ सही बात छै काकी हाथ के त आर सबस बड़ फेमस छी
हूँ आर बतो
आर बरी नेहेलै
हँ नहेलउ तूँ
हँ अगर नय हेतइ तऽ बहुते टाइम छै मु उठबे के लिये आधा घण्टा पहिले तऽ कनि देरके बाद एकब ओर चाय पीबैके बात थैंक यू
आदक सबजी जड़ गेलहुए
हँ चेंज भऽ जाइ छै ने वही सबके हवा पानी हमर चेंज भऽ गेल बा बोल ने सुने छी कत तपर आठ
ऐं
आर कहि
आर सब तऽ ठीके छै जिंन्दगी चइल रहल छै
आ चाची सब सब आबै छथिन अंगना
ककरो ककरो स मतलब नय छै तोर चाची सब त आर
ओ अपन अपनातै चाची सबके
हं हं नीक लगलउ ए ओ वला वीडियो
त कुछ हँ हमरा बहुत नीक लागल एते नीक वीडियो लागल गी कहि हँ तऽ बहुत नीक लागल तैं तऽ कहलियौ ए जे हमरो सिखा दियही लीप सिंह केनाइ एते नी आ तऽ एहिमें अपन मिथिलांचल से ब्लॉग बनबे छै एते नीक हमरा तो आर नीक लगेया
लिपसिंग कहाँ आबैया काल्हि तहि ल किछ बाइजे कऽ धऽ दै छी लिपसिंग त
काइल ओना कॉल
तू आब अपन काल्हि हम बहुत एको गेल
हँ तय दुआ फेर हम एक बेरिन कॉल केने रहियौ की फेर हम रिटर्न कॉल नै केलियउ आय गेलय नानी गाँं से त जादे थाकले ते कलनलु
आ एत्ते दूर छै न हालत खराब हो जाय छै एत्ते दूर क नानी गाँव भेलइयै
हँ से बात छै हमरो बहुत दूर नानी गाँव छी
चोन
हं
हं हँ आब तऽ तू गाँव एबे करबै
हँ आप तऽ बे कर भी आ ब काली छ सब नजदीकी आबि गेलय तैं में त एबे करबइ सही में कहलियै
हूंम्म आर की करै छे
किछो नहि बस बैसल छेलौं तऽ सोंचलियै एहे सब बात कऽ लै छी
ओ नीक केले कोल